हलो- हलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
ठीकु आहियो तंहा?
हा तहां ठीकु आहियो?
बढ़िया ॿियो ॿुधायो छा था कयो?
तहां ॿुधायो? मां प्रसाद खाईया। हा मुंहिंजी मम्मी झूलेलाल मुंहिंजी मम्मी झुलेलाल मंदीर वेंदी आहे सुबह खां रात तई। उते वेंदी या। त
अच्छा।
हा, शाम जो ईंदी आ प्रशाद खणीं करे।
तव्हां ईीअं खिलंदव त मां त ॻाल्हाए न सघंदमि।
खिला नथी मूंखे खासी थी। अचे।
ठीक आ। हलो। मां खंडवा जी आहियां तव्हां ॿुधायो किथां जा आहियो?
लंडन।
निशो वेस्ट थी वञे न आज।
सारी ह ह ॿुधायो ॿेयो? मां अमरावती।
अच्छा अमरावती जा आहियो अच्छा ॿियो ॿुध ॿुधायो रोटी पाणी थी वेई मंझंन जी?
हा, मंझंन जी थी। वई शाम जो सते बजे वेंदम। जी रोटी पुछ बि आ या।
ॾिसो न जेे त एतिरो ऐतिरो त यादि रखणु खपजे की छा खाधो अथव तव्हां?
यादाश कमज़ोर आहे न छा कयो ॿुधा थी वयो आयूँ।
अच्छा मूंखे लॻे थो तव्हां जोइ न तव्हां जोइ न ठि आहियो आहे न?
हा।
तॾहिं त तॾहिं त दाढो। खिलियो ता शर्म थी अचेव तव्हांखे अञा ॻाल्हाइण में।
शर्म न थी अचे मां खिलड़ी आया। मूंखे दोर छ दो छ हर ॿिन मिंटे में दौरा छुटदा आहिन खिलंण या। छा कयूं, आदत खां मजबूर आहयूं।
अच्छ ठीकु कया ॿियो ॿुधायो, तव्हांजो पैशन छा थव मतलबु तव्हां छा कंदा आहियो?
रोड ता रोड थी वे
ॾिसो, सही सां ॻाल्हायो, रिजेक्ट थी वेंदव।
मेकअप आर्टिस्ट आहियां मां, तां छा कंदा आहियो?
मां त अंञा पढ़ाई कंदी आहियां मतलब मां टीचिंग जी पढ़ाई थी कयां।
अच्छा!
अच्छा त मेकअप आर्टिस्ट आहियो, पो त मेंहदी बि लॻाईंदा हूंदव?
हा।
अच्छा, बढ़िया आहे। ॿियो ॿुधायो त तव्हांखे पो आ न त मस्तु तव्हांजा, त्हांजा ॾींहं था अचन कमांएण जा। तीजड़ी थी अचेव।
अञा टाइम आ, अञा त तिजॾीअ में ॾाढो टाइम आ। हाणे फिलहाल तव्वांजो पूरी जुलाई बाद
नौखड
जुलाई भर- जुलाई भर कोई ईंदो ई कोन ए कुझ कराएण।
हा सही आ, बारिश में कोई छा करायव तहां खा वेंदो ई न हूदों कोई!
छो न वेंदो माण्हू, बारिश में पंचमड़ी था घुमणु वञनि अॼुकल्ह। त वञनि न वञी कराइनि न, असांजो बि भलो करन थोड़ो। पांजो बि भलो थियनि।
हा, हा ठीकु आ न।
ॿियो ॿुधायो तव्हांखे छा वणंदो थव रोटीअ में?
रोटीअ मे, मूंखे त रो रोटीअ में, सिंधी रोटीअ में कढ़ी चांवर ॾाढा वणंदा आहिन। तां ॿुधायो तंव्हा खे छा वणदो थव?
कोकी वणंदी आ मुखे।
कोकी वणंदी थव, कड़ी चांवर न वणंदा थव?
वणंदा आहिन न, कॾहिं खारायो कोकी तव्हां असांखे।
हा अचो न मां थी ठाराए मां थी ठाहे खारायांव।
कॾहिं खाराईंदव, कॾहिं अचां?
अचो जॾहिं अचणु थेव तव्हांजो, तव्हां अचिजो असांखे फ़ोन कजो।
पो ठाहे रखंदीमांव हिकु ॾींहुं भेण।
तव्हां जॾहिं चओ हुन ॾींहुं अची वेंदासीं असां त।
अचो, जे महिल अचो।
जे महिल मन ट्रेन मिले न ट्रेन, हवाईजहाज में अचां उॾरी करे, ट्रेन मिलणु खपे न।
हा ट्रेन मिलेव अचो पो। मुंहिंजी मम्मी चवे पई बस बि थव, सिधी बस में अची वञो।
न, कमर सूर कंदी आ बस में अद्दी।
अच्छा कमर सूर कंदी थव, त न हुनमें अचो न लॻज़री। में अचो न।
एॾो पेसो कोन ए न मन, भिखारी लॻी पई आहियां, कपिड़ा पाएण लाए पेसा कोननि।
न न, ईंअ न ॻाल्हायो हिन ते, भॻवान अंञा वधाईंदुव। ईंअं न ॻाल्हाइबो आ हिन ते, हाणे इहो कमु त कयो न, घणेई पेसा अची वेंदव।
अचनि मन अचनि, त वठी करे कपिड़ा पायां।
तहांखे, पर तहांखे जेंह ॿुधायो आ न हिनये कमु, हिन कमु जे बारे में, हुनखे ज़रूर थैंक थैंक यू चएजो, पैसा अचनिव त।
अचन न पैसा मन, अचन पो थैंक्यू छा चुमयूं ॾेई इंदी मांन घरु वञी करे, थैंक्यू त, अचे त सही पहिरें पेसा।
हा हा हा, सही ॻाल्हि आ, ॿियो ॿुधायो? तहां कोई, हा ॿुधायो मंहांजे घर में छा??
केरि केरि थव तहांजे घर में?
मुंहिंजे घर में मां आहियां मुंहिंजी मम्मी, मुंहिंजो भाउ, मुंहिंजी हिकु बुढी अम्मा आहे।
अच्छा ॿुढी अम्मा बि अथव छा मुहं वांगुरु!
अच्छा तहां एजेॾ आहियो छा आंटी मूंखे तहांजी आवाज़ु तां लॻे ई पो।
हा ॾाढी एजेड, मना ख़ांसी न त ॿुधी आ मन एॾो ख़ांसि न मुंहं ते वेई वेई करे त सम्झ न कि ॿुढी आहियां, हेॾी एकवीहें साले जी जी आई ॿावीहे टेवीह जी।
तहांखे किए तहांखे किअं ख़बर पयव ख़बर पयव मुहिंजी एज कि मां एकिवीहें ॿावीहें टेवीहें जी आहियां।
मन तव्हां चयो हुव न हिन महिल मूंखे कि मां टीचिंग टीचिंग थी पढ़ाया पढ़ां थी पढ़ाया थी जॉब ला ऐ थी कयां।
हा
त ॿावीहे टेवीह चोवीह जी हूंदी अं बसि, ॿियो घणे जी हूंदीअं।
हा सही पकड़ियो थव अम्मा।
हा अम्मा आहयूं त अम्मा त सही पकड़ंदी न मन। जीअं तवहांजी तवहांजी अम्मा बि चई चयो था ॿुढ ढी अमां आहे ॿुढीअमां बि जोरु हूंदव मूंहं वांगुरु!
उहा त वधीक ई जोरु तव, उहा जोरु न महाजोर आ उहा।
अच्छा महाजोरु थव उह!
हा।
पो त तपाईंदी हूंदव तहांखे रोटियुनि ते घर में।
हा छा कयूं पर हाणे ॿुढी आ, करणो पवंदो आह, हम्म जी।
मा त अहिड़ो तपांईंदी आहियांन। पंहिंजे घर में जखम लाए करे खाइणो पवंदो अथनि। कुछ चई न सघंदा आहिनि मूंखे।
त, पोइ मां हेॾो सही ठुकी आहिया त पा
मन घर वारनि खे न तपाए त ॿिए कंहिंखे तपाइजे ऐं। घणी हयाती, घणी असांजी। अॼु आयू, कल मरी वञऊ। छा कंदा छा, कंदा घर वारा।
सही चयव।
मुंहिंजी। वञी ब पिटका मारे सिटका मारनि। पर रोटी त खपे न सुठी।
पोइ सुठी रोटीअ में अमां तव्हां छा छा घुरंदा आहियो हुननि खां?
सुठी रोटी त मन मां चाऊमीन घुरंदी आहियां। चाउमीन ॾियो, पिज्जा ॾियो।
समझ पयव तव्हां त पुराने जमाने।
भले पुराणे, भले ॿुढी आहियां। अमां पुराणे जमाने जी आहियां। पर मॉडन खराया। मॉर्डन खाइण पीअण में सफा मॉर्डन आह। कपड़ा बि चढा पाईंदी आहियांव मां। भले अमां आहियां पर चढा पाये घुमंदी आहियांव।
मॉडन अमां आयो पा तव्हां मूंखे पोइ। सुठी ॻाल्हि आहे भई, हेॾी माड। ॾ अमां पहिरीं बार थी ॾिसां मा।
अरे तव्हां ॾिसंदव त मॉर्डन छोकिरियून खे भुलिजी वेदव। अहिड़ी मोर्डन अमां आहियांव मां। मुंहिंजी नूह बि मूंखा ॾाढी खुशि तव। तॾी चईंदी आ, मोर्डन ससु।
तवया।
हा। अॾी सुठी नूह अथव मुंहिंजी खुशि थी वई। घर में पहिरी बार आई ॾिठई हीअ मुंहिंजी अम्मा आए। लॻे त कीथां जी हीरोइन। हीरोइन पई चये मुखे चये पई मूंखा सुठा त तव्हां ता लॻो अम्मां।
हा। हा।
हा।
सुठी ॻाल्हि आ भई ईअं ई तव अमा पोइ। अमां वार वार अशा थिया तव कि कारा ई अथव की डाई लग
का डाई लॻाईंनी आहियां अम्मां डाई।
ॾाई लॻाईंदा आहियो।
हा। हा। डाई लॻाईंदी आहियां। पालर वेंदी आहियां अम्मां। हर ॿ ॿ ॾींहं छॾे पार्लर वेंदी आहियां। कारा वारा कराये ईंदुमि, हफ़्ते, हफ़्ते। में फेशियल कराये ईंदुमि।
अमा हिन महिल तव्हांजो ॿियो कोई पोइ ॻाल्हाये जें मूंखे चई पोइ मां मेकअप आर्टिस्ट आहियां।
उहा मुंहिंजी धीअ पई ॻाल्हाएव तव्हां सां। थी ओ न मेकअप आर्टिस्ट न मेकअप आर्टिस्ट त मुंहिंजी धीअ अथव पर, मां बि आयां मेकअप आर्टिस्ट। हा मां त मुंहिंजी धीउ खे सेखारियो आहे मां, मुंहिंजी धीअ खे घणो एॾो न ईंदो अथवसि मूंखे ईंदो अथव कॾहिं अचो अमरावती त मां वटि अचिजो, करंदीमव मेकअप तव्हांजो। अहिड़ो मेकअप कंदीमव, किथे
हा, सभु कन्दा आहियूं। ब्राइडल मेकअप न पार्टी वियर, पार्टी वियर मेकअप ब्राइडल मेकअप, हल्दी मेकअप अॼुकल्ह हलाइनि बंदियुनि जा ऐं हिंदुनि जा हल्दी मेकअप उहे बि करंदा आहियूं असां सब
सुठी ॻाल्हि आहे। सुठी ॻाल्हि आहे अमा, अचूं ॾिसूं कीअं त पोइ तव्हांजा पैसा कीअं वठंदा आहियो? वधीक वठंदा आहियो कि रिज़नेबल लॻाईंदा आहियो?
न अम्मा असां, असां हेॾा वधीक न वठंदा आहियूं पैसा। पैसा वधीक ॿुधी करे माण्हू, ईंदा ई कोन आहिनि असां वटि।
पोइ अमा तव्हां मुंहिंजा फ्रेंड बि तव्हां मुंहिंजा फ्रेंंड ठई वञो पोइ हाणे मां अमरावती उहें ई अचण ई वारी आहियां। पोइ मुंहिंजो मेकअप, ईअं ई कजो।
मन ईअं ई छो कयाएं? भले फ्रेंड बि घणी हुजे। ईअं ई मेकअप कराया थो हुयो
पोइ छा आहिनि त करे नथा सघूं
न न न अमा न, मां चालीह रुपया वठंदी आहियां हिकु मेकअप जा तूं खणी तव्हां खणी वीह ॾिजो, अड़े तव्हां खणी वीह ॾिजो। हा तव्हां खणी वीह ॾिजो।
भले वीह में करायो।
वीह रुपया मेकअप केर वठंदो आहे? मतिलब ईंअ ई थोरो।
मां मां हाणे ॿुधी आहियां न, घटि वठंदी आहियां, त घटि ई माण्हू कराईंदा आहिनि न। पो, ॿुढो पो ॾिसी करे केरु कराईंदो ॿुधाए? अॼुकल्ह ई अमरावती में हिक खां हिकु माण्हुनि जी हलनि हिक खां हिकु नयूं नयूं मुआं, अॼुकल्ह नाला निकता आहिनि, मेकअप आर्टिस्ट मुआं। मुआं मेकअप आर्टिस्ट।
पोइ तव्हां बि त थोरो अञा सिख, अञा थोरो सिख हा मेकअप, तव्हां थोरो अञा सिखी अचो न पोइ।
अमां मरण जी बारी अची वई आहे। किॾा मेकअप सिखी करेे कयो मेकअप, मेकअप सिखी करेे मेकअप कयो।
ईअं छो था चयो। अमां, तव्हां जी उमिरि अञा हुजेव मस्त त अमित मिरानी भुसावल मां सिखी अचो।
न मुंहिंजा पोटरा पोटिरियूं सटका हणंदा आहिनि। मरे नथी बुढी, मरे नथी।
अच्छा, पोइ इहो त इहो कमु कंहिं ॿुधायुव तव्हांखे सिंधीअ में ॻाल्हाइण जो?
मुंहिंजी हिकु साहेड़ी आ हिकड़ी, हुन ॿुधायईं सिंधी कालानी में रहंदी आ। उहा त मूंखां बि ॿुढी आ, मूंखां बि ॿुढी थी वई आ उहा त।
अच्छा, पोइ हअ बि गाल्हाईंदी आ?
हा, हूअ बि ॻाल्हाईंदी आ।
अच्छा
हा, हुनखे हुन जे यार ॿुधायस, हिकु नालो तस छो उनयो जतिन, हुन ॿुधायस। जतिन नालो तस, उन ॿुधायइंस, सॼो ॾींहं अॻियां पोहिता त लिल वांगुर घुमंदो तस हुनजेे
सही आ, ठीकु आ, हलो अम्मा
त म सुठो तस ॿुधाईस त खणी, उहो भई खणे पैसा मां बि खणा थोरो
सही आ, ठीकु आ, हलो तव्हां छा ॻाल्हाए अॼु सुठो लॻियो।
हा, मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻो अम्मा, वरी कजो फोन। वई, वई, वई कजो। जय झूलेलाल अम्मा, जय झूलेलाल।